नमस्कार
सभ ठीक छै न
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
हँ हमूँ ठीक छी काल्ही हम सोचैत छलहु जे पहिल बेर बैंक मे अपन बचत खाता खुलबाक अनुभव हमरा लेल बहुत महत्वपूर्ण आ सीखसँ भरल अनुभव रहल
बिल्कुल सही कहलिए आजुक समयमे बेंक खाता केवल पेशा रखबाक स्थान नहि बल्कि आर्थिक सुरक्षा ओ भविष्य्यक योजना बनबाक एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी गेल अछि
हँ पहिने हमरा लगैत छल जे बैंकक प्रक्रिया बहुत कठिन होइत मुदाऽ जन स्वयं बेंक गेलौ तखन बुझबा मे आयल जे सही जानकारी रहला पर सब काज सहज से भए जाइत छथि
सच कहू तऽ बहुत लोक केवल जानकारीक अभावमे बेंक जाय सो घबराइ क्षति जबकि बेंक कर्मचारी सेहो हो आवश्यक मार्गदर्शन कर छथि
हँ जखन हम बेंक पहुँचलहुँ तखन बहुत लोग अलग अलग काज लेल कतारमे ढार छलाह केओ जमा करबाक लेल आयल छल तऽ केओ निकासी या अन्य सेवा लेल प्रतीक्षा करैत छलाह
ई दृश्य अधिकांश बेंकमे सामान्य होइत अछि कयाकि प्रतिदिन हजारो लोग बेंकिंग सेवा लेल अवैत अछि
तकर बाद हम जानकारी काउंटर प गेलु आ विनम्रता पूर्वक खाता खोलबाक प्रक्रिया पूछलू
तखन निश्चित रूप से कर्मचारी सब अहाँके आवश्यक दस्तावेज ओ प्रक्रिया विस्तार से बुझाना होय
कर पेन कार्ड फोटो आ साच हस्ताक्षर आवश्यकता बत हँ आवेदन पत्र भरबाक तरीका सेहो समझैलिन
सही जानकारी भेटला से अधिकांश काज बिना परेशानी पूरा होय जाय सकत
बिल्कुल आवेदन पत्र भरैत समय हम प्रत्येक्ष जानकारी ध्यान पूर्वक लिखलहु ताकि बादमे कोनो प्रकारक त्रुटि नहि होत
ई बहुत नीक आदत अछि कियाकि बेंक सम्बंधी कागजात में सही जानकारी देनाइ बहुत आवश्यक होय छै
बिल्कुल दस्तावेज जमा करबाक बाद अधिकारी सब सभटा जानकारी जान छलनि हँ किछु आवश्यक प्रश्न सेहो पुछलनि
बेंक हमेशा ग्राहक पहचान ओ जानकारीक सत्यापन करैत अछि जाहि से भविष्यमे कोनो समस्या उत्पन्न नहि हो
बिल्कुल तकर बाद हमरा पासबुक खाता संख्या आर एटी एम कार्ड प्रक्रिया सम्बन्ध जानकारी देल जाइ
आजुक डिजिटल युगमे बैंकिंग सेवा बहुत आधुनिक भए गेल अछि जाहि से अधिकांश काज घर बैसलो सम्भव हो जाइत अछि
हँ हमरा मोबाइल बैंकिंग यू पी आई आ ऑनलाइन लेनदेनक बारेमे सेहो विस्तारसँ जानकारी भेटल
ई जानकारी आजुक समयमे बहुत उपयोगी अछि क्यूकि अधिकांश भुगतान अब डिजिटल माध्यम से होइत अछि
बुझबामे आयल जे अपन कमाई सुरक्षित रखबाक लेल बैंक बहुत विश्वासनीय माध्यम अछि
बिलकुल नियमित बचत करबाक आदत भविष्य मे आर्थिक कठिनाई से बचबाए मे
आब हम सोंचै छी जे प्रत्येक युवा के समय पर बैंक खाता खुलबा के हो बचत करबाक आदत अवश्य अप अपनाबै चाही
सही कहलियै जी जतेक जल्दी आर्थिक अनुशासन सीखल जाय भविष्य ओतेक सुरक्षित बनैत अछि
एहि अनुभवसँ हमरा आत्मनिर्भर बनबाक प्रेरणा सेहो भेटल कियाकि आब अपन बैंकक अधिकांश काज स्वयं करै छी जा सकैत छी
ई वास्तवमे खुशीेक बात अछि छोट छोट अनुभव व्यक्तिके जिम्मेदार ओ आत्मविश्वासी बनबैत अछि
सही कहलियै पहिल बेर बैंकमे अपन खाता खोलेबाबक अनुभव हमरा सिखेलक जे सही जानकारी धैर्य आत्म अ आत्म आर्थिक अनुशासन नियमित बचत आ डिजिटल बैंकिंग ज्ञान आजुक समयमे प्रत्येक व्यक्तिकेँ लेल अत्यन्त अवश्य छै
जी बिल्कुल जखन अहाँक बैंक खाता सफलतापूर्वक खुलि गेल तखन अहाँ के कोनो महसूस भेल निश्चित रूपसँ बहुत खुशी भेल होयत
बिलकुल जखन कर्मचारी हमरा पासबुक हाथमे देलीन तखन हमरा एहसास महसूस भेल जे आब हम आर्थिक रूप से आरो जिम्मेदार नागरिक बनबाक दिशामे एक महत्वपूर्ण कदम उठालेलहु
ई भावना स्वाभाविक अछि कियाकि अपना नामसँ पहिने बेर बैंक खाता होनाइ जीवनक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानल जाइत अछि
तकर बाद कर्मचारी हमरा पासबुकमे दर्ज जानकारी खाता संख्या ग्राहक पहचान संख्या हँ एहिमे आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक देखबाक सलाह देलनि ताकि भविष्यमे कोनो प्रकारक भ्रम उत पन्न नहि होइ
सही कहलियै जी बैंक संबंधी प्रत्येक जानकारी ध्यान से जाँचनाइ बहुत आब श्यक होइत अछि कियाकि छोट गलती से हो बादमे परेशानीक कारण बनि सकैत अछि
बिलकुल कर्मचारी हमरा ए टी एम कार्ड सुरक्षित रखबाक पीन नम्बर ककरो नहि बतेबाक आ ओ टी पी जेकाँ गोपनीय जानकारी साझा नहि करबाक से ओ विशेष सलाह देेलनि
आजुक डिजिटल युगमे ई सलाह अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि। कियाकि साइबर ठगीक घटना दिन प्रतिदिन बढ़ैत जा रहल अछि।
नहि जे बैंक कखनो फोन पर पिन पासवर्ड आ ओ टी पी नहि बुछबबाक अछी। एहि कारण एहन जानकारी सदैव गोपनीय रखबाक चाही।
ई जानकारी प्रत्येक बैंक ग्राहक लेल जानना आवश्यक अछि कियाकी साब स्थनीय सुरक्षाके सभसँ पैघ उपाय होइत अछि।
हँ तकर बाद हम बैंकसँ बाहर अबी के सोचलहु जे पहिने जतेक कठिन प्रक्रिया बुझाइत छल वास्तवमे ओतेक कठिन बिलकुल नहि छल।
बिल्कुल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 जखन सही जानकारी करी भेटैत दैत छी तखन काज बहुत सहज भऽ जाइत अछि।
हँ घर आबि के हम अपन परिवारक सदस्य सभके से पूरा प्रक्रिया विस्तार से बताली ताकि भविष्य मे ज हुनका लोकेन के जरूरत पड़े तऽ कोनो परेशानी नहि हो
ई बहुत प्रशंसनीय कार्य अछि जो एक व ती सही जानकारी दोसर लोको धरि पहुँची चब तो समाजमे जागरूकता सेहो बढ़ैत अछि।
बिल्कुल हमरा एहि अनुभव से इहो बुझबामे आयल जे बैंक केवल पैसा जमा करबाक स्थान नहि बल्कि अनेक प्रकारक आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराबे हल एक महत्वपूर्ण अछि। स्थान अछि।
बिल्कुल बैंक बचत खाता शाबदी जमाऋ बीमा डजिटल भुगतान पेंशन छात्रवृति ओ अनेक सरकारी योजना लाभ सेहो उपलब्ध करबैत अछि।
हाँ जेखन कर्मचारी एहि सब सुविधाके बारेमे जानकारी देलनि तहन हमरा एहसास भेल जे बैंक बैकिंग ज्ञान आजुक समयमे प्रत्येक नागरिक लेल अत्यन्त आवश्यक अछि
सही बात कह ले आर्थिक रूप से जागरूक व्यक्ति अपन भविष्य्यक योजना बेहतर ढंगसे बना सकैत अछि
बिल्कुल आब हम नियमित रूप से अपन आय मे से किछु राशि बचत खाता मे जमा करबाक प्रयास करैत छी ताकि भविष्यमे आवश्यकता पड़ला पर आ आर्थीक कठिनाई नहि हो।
ई आदत बहुत सहरनीय अछि नियमित बचत छोट राशी से शुरू भय क मुदा समयक संग ओ पैक सहारा बनि जाइत अछि।
बिल्कुल हमरा इहो बुझबामे आयल जे बिना आवश्यकता अनावश्यक खर्च करबाक अपेक्षा योजनाबद्ध ढंग से पे पैसा खर्च करना बेसी बुद्धिमानी अछि।
बिल्कुल सही आय बचत खाता खर्चाके सन्तुलन बना कर चलनाई आर्थिक सफलताके मूल्य आधार मानल जाइत अछि।
बिल्कुल आप जखन केओ बैंक खाता खुलबबाक बात करे छथि तऽ हम अपन अनुभव साझा हुनका सही जानकारी देबबाक प्रयास करैत छी।
ई बहुत नीक पहल अछि कियाकि वास्तविक अनुभव से भेटल साला लोकसब लेल बहुत उपयोगी सिद्ध होइत अछि
बिल्कुल आय बचत खर्चक संतुलन बना क चलना ह आर्थिक से कर मूल आधार मानल जाइत छै हेलो
हेलो बिल्कुल बि्लकुल अब जखन कियो बैंक खाता खुलबाक बाद करिछति तो हम अपन अनुभव साझा कर हुनका सही जानकारी देबाक प्रयास करैत छथि
ई बहुत नीक पहल अछि कियकि वास्तविक अनुभवसे भेटल सलाह लोकसबक लेल बहुत उपयोगी सिद्ध होइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक युवा के समय पर बैकिंग व्यवस्था बुझबाक डिजिट होटल भुगतान सिखबाक ओ नियमित बचतक आदत विकसित करबाक प्रयास अवश्य करना चाही
बिलकुल बिलकुल सही कहलै पहिल बेर जब बैंक मे अपन खाता खोलबाकक अनुभव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहि बल्कि आर्थिक जागरूकता आत्मनिर्भरता जिम्मेदारी सुरक्षित भविष्य डिजिटल ज्ञान आ वित्तय अनुशासन बनल एक महत्वपूर्ण कदम सााबित होइत अछि जाहिसँ व प्रत जीवन अधिक सगठित सुर्षित आ आत्म विश्वास पूर्वक भेलेल छी
जी बिलकुल सही कहलियए
हमरा लगैत अछि जे ई विषयपर आरो चर्चा करब बकी अछि
बिलकुल
तोहर एहिमे की ख्याल अछि।
बिलकुल बिलकुल करबाक चाही
अच्छा फिर बताउ हेलो
हेलो
नेटवर्क नहि आत बका
हँ थोड़ािडिस्टर्ब हो
तोहरानुसर बैंकमे खाता खोलबयके अनुभव क छल
हमरा अनुसार ई केवल पैसा रखबाक स्थान नहि बल्कि आर्थिक सुरक्षा व भविष्यक योजना बनबाक एक महत्वपूर्ण मध्य
बिलकुल हमरो इहे लागत जे ई एक माध्यम नहि अस